नमस्कार आओर बतैौ अहाँके हाल चाल कैसन छियै
सब नीक छै आे ब
हमरो नीक छ अहाँके बते अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खाली लिय हेलो
हँ
अ
हँ मुँह खा लेलियै
हँ
अहाँके खानेमे कथिी कथि खैलियै
खयलीए रोटी सब्जी दूध अँचार चटनी यसभ खयलियैए सलाद
दूध के साथ अचार खैलिय
हँ रोटीके साथ पहिले हम की की खेली छिय मालूम है हम रोटी साथे अचार साथे मोड़ कऽ खायइल छियै पहिले
हँ
काफी नीक लगैत छै
आ चार जादाा ननू खाय की
आदत लाग छै हमरा
दिक्कत हो जाइ आओर बतैयै ने अहाँके
अचार न अबै छी तऽ केी अ लगै ज
कन सबस जादा पसन्द छै कोन नीक लागल खाना
शाकारी खाना काफी नीक लगै छै चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी सलाद अच अहाँके कोनस नीक लगै छै
हमरा तऽ नीक लगैत छै मुर्गाके मीट आ भात शाकाही हम बिलकुल नहि खाइ छी अ खाली मस खाली मसहारी खााय छी
चलै छियै काफी नीक लगै छै ने
ह बड़ा लजीजट बड़ा नीक लागै छै खाायमे
शाकाहीे खिचड़ी खाइ छीिय हम बहुत
अहाँके आकी बिरियानी
यह ने खा उतना ने खाइ छियैह अहाँके तऽ माँस मछली खाइ छी ने
ह हम तऽ बड़ा खइ छी
साचोमे खाइ छी
हँ
झुठबै छी का खाइ छीियै ई
हमरा बड़ल नीक लागै छै
आओर बतेै छै ने मौसम कैसे छीिय यहाँ वहाँके
एनेके मौसम काफी नीक छै
नीक छियै
हँ
अरे यहाँ तऽ बर्फ गिरे छी बहुत
बारह र अहाँके बारह फेेकै छी
हँ
हम लपटइ छी
ह आओर बताइ छै ने
और सब नीक छी
परिवारमे सभ नीक छियै
हँ परिवारमे सभलोग नीक छी अहाँके परिवारमे सभ कोइ नीक छियै
हँ सभलोग नीक छियै
चलि आइ आओर
आओर बताइ ने पढ़ाइ लिखाइ तब नीक चलै छियै
हँ पढ़इ लिख एहि सब नीक चलै छी आँ
किस कक्षा पढ़े छिय
हम पढ़ै छी बाराहबी कक्षा मे आहाँ के आहाँ अहाँके कीस कक्षामे पढ़ै छी
हम भी बारहवीं कक्षा मे पढ़ै छी
चलियै अहाँके कोन सा विषय लेबे छी
हम विषय लेबै छीिय जीव विज्ञान लेबै छियै भौतिकी लिै छीिय रसायन शास्त्र गणित हिन्दी इंग्लिश लै छी
आओर बतइए अहाँके सभसँ खान अ खाना बनाय आ जाइ छी अहाँके
हँ अहाँ क आ जाइ छियै
हँ हमहू खाना बना लै छिय
की की बनबै छीै
खानेमे दाल चावल सबब्जी रोटी आओर आओर भी दाल तड़का बना ली छिये परोड़ के सब्जी बना ले छियै आस सोयबीन आलू के सब्जी बना ले छियै फेर बिरियानी बना ले छी मुर्गी के बिरियानी
बिरयानी बना लै छै
हँ खसी के बिरियानी बना ले छियै
बइ छै हमरा तऽ नहि आै छिय बनाबै
जाय हम बोलै छी की हम उ हम माताजी बना ले छथिन बिरियानी हमरा ना आव हे बना
रोटी पक आबै छी
हँ रोटी पका का लै छी ब काफी आटा सान के अ बढ़िया से गोल गोल ओकरा के चकला पे रख के आ बेलना से अच्छा से गोल गोल घुमा के गोल गोल रोटी सेक ले छीह अहाँ के न बनाय अबे छैि का रोटी टी
नहि हमर रोटी टेहो जाइ छियै जल जाइ छियै न न मस पकै छियै
ओ अहाँके ओरी ई बरखा भेल छै का
हँ भेल किछु दू दिन पहिले बारिश होइ छै इधर
ओ बइ छै स आओर बताइए हँ सब आओर सबब न छै
आओ बताै छी ने छोटे न बाप के साथ गुप तुप कहै छीियै
हम ओसभ न करै छी दिमाग नहि छै अहाँके तऽ
हम भी नहि कहै छीय हम छोड़ि दै छियै जब शादी कहलै छै ने आब तऽ बज छियै बहुत हम पत्नीमे अब तऽ बहुत मेहनत करै छै छै हमरा हाथमेब
चलििय पड़िआ य
क करै इतना मेहनत करतै कि पूरा कमजोरी हो गइ छै बॉडी बहुत जाात शरीर दऽद कहै छै
आरगू
पूर्जा पूर्जा ढीला हो गई छी अब
आओर बताइ
त क्य बतै छै देखै छै पहिले क सुतल छ हमरा पतनी
मारिया ह नहि एक लथ भउजी की
पल आग सुल छैरा
आ रव अ मार यइ नहि एक लाख भूजी ओकरा बाद रर व्यवस्था भौजी कर देथिन
त क कही हँ जा हमरो अबै छी मने
आओर बतैय
पटाक सुचल छी हमरा
ह आओर बतऽयै ने अहाँके बागवानी मे कथी कथीक के पेड़ लगले छी
बागवानी मे तऽ अनेक प्रकार के पौधे लगाबै छी हेलो
हँ
सुनाइ छियै
हँ सुनाइ छी
कहै छी कि आम लीची कटहर के पे लगै छी कटहर के लगै छी नीम के लगबै छी तूत के लगबै छी सहजनके लगबै छी सभ लगबै छी
ओ आम में आम में कोन कोन सा आम लगाबै छी
आ मे लगै छै तालमा बी्जू के मालदह लगबै छी
अहा के आम मे सबसे नीक आम कोन लागै छै
जाारदा लगै छी मालदैव लगै छी बम्बई लगै छी
बम्बई नाम बम्बई
हँ बम्बइ
आओर बतैयै ने अहाँके मालदेव आम के आम रस पी ले छियै
हँ पी लै छी अहाँके पियै छी
के कैसन लागे रहे मालदेव आम के आम रस
काफी नीक लगै छी
अहाँ के खुद से बनाबे छीियै कि खरीद के पियै छीयै
खरीदके पिय छी
तो ई कैसे पता चलै छै कि मालदेव आम के आमरस
ई सोचै छियै कि मालदेके होकै छियै इसलिए पी लैबै छै
ओ आओर बतय अहाँके ओ मौसम कैसन छै
नीक छियै
हँ रातबा के नीच रहैत छै आ दििन के बड़ा गर्मी बड़ा रौद पड़ैत छै ने
हँ
ह चलियै अहाँके तऽ पूरा होइ ह गेलै अब टेंशन न हइ हमरा फ्री हो गेलियै हम
आ बते छै ने कह घूमने चलै छै कल
हँ चलिआइ कल सहि नहि कल साहि मे चलै छी घूमने कहीं
चलै छै चटका पार घूम के अबै छियै
ओतना दूर न मने एनाहि ओनाहि गाछी वृ छी दिन भरि घुमै छी कल
ठीक छै चलै छिय
ह अहाँके चलबै ने
हँ चलबै रहुआ चलबै तऽ हमी चलबै
चलबै भौजी बीच मे बैठथिन हमर हमारी पर बैठ गई चाँप देब नहि नहि भौजियो के ले जेबै
बाबजी के हम अकेला ले जााक घुमा ली ओहि छी इघर से
न तऽ हमूँ जेबै हम भौजी आरी बीच मे बैठथिन हम आरी पर बैठे भउजी के बीच मे चाप देबै
नहि तब कहाँ जाइ छी तब ने जाइ छी हम
कभी
तब हम ना जाइ छी
न अच्छा चलिय रहुए भइ
ब बच्चा हो गेले छै हमरा
कगो बेटा हइ अहाँके
एगो बेटा छीिय एको बेटी छी सभ बड़ा समझदार छी हमरेप सभ गेल छी
ब अहाँके समझदार कहाँ छै अहाँके तऽ बुरबक छी
तू ज ह जना छी के बूर्बक छ
तऽ पूरा झुझारू छी
चल ठीक छैठ बाते करके काफी नीक लगे छै
चलिये यहाँ से भी बाते करके काफी नीक लागे छी चलियै अहाँ से फिर बात करबै नमस्कार